हेलो अइसे घूमत फिरैत छीयै
बहुत कुछ छय कहाँ घूमै फिरै छै
आइ छी तब भी घुमैत फिरैत छै।
नाश्ता पानि हो गेल छै
हँ नस्ता पानी तऽ होइ गेल छै।
बाहरे घुमय चाहीना छै
अरे अभी हम बहुत अतेलले हिया
काहे केलू बा सब कहाँ क छै
सब भरे चलि छै ने तऽ हम अतेले ती काहे धूमू ऐकरा साथ
ओ अच्छा
आ सब ते पहिले जब टाइम ह ला तऽ ई होल मतलब रिप्लेस लेबल ही हम मतलब हम तोयो
ऐसा क सुचता दोस्त क हो गेल छै की क हो गेल छै
पछु न ब स होहिए देल ज हो लाल
का हो गा किुश तऽ होइल छै ने तबे नेइसेन्स
न नहि तो सह सब बात न बा बस वही सब जो होला
क हो ल बतै ब तबे ने
व ही ज होल त बत त विस्तार पुर न जस त साव बात कर लेब
मत तब फेरसँ कटि गेल छै
फेर ए तऽ ए यह अ् एलिथ जीवनमे आउ हे हलते ह
तऽ फेर का होगा इे
नहि ही मतब इस बार दोस्तलोता
रो द क्य कर देल अपनन दोस्त ल
तोंइ लगा द त मिल जााम त तऽ हमर फी भेललै बात तो ई जाम लगा तो ई बोललक त अगर तूही बताबह हमरा पास पैसा न बा आ प्लस मे हम पच्चालीस चालीस पचास हजार कोढ़ा घड़ी ब हिया आ प्लसमे अभी हमर घरमे देबैला बात साठ हजार रुपआ जबकि हमर पास भइए बतहिमे सताइस सताइस हजारआ आ ओ तो मददो नहि करहैस बात दोस्त मदद कर दियह पाँचो रुपैआ दसो रुपैआ आ तू मान रह छओ हजार रुपैआ ओभी न हमर पास बाँह नहिं आ अभी हम अपन इलाज त एल दोसर दोस्त माने पैतालीस रुपैआ त टिफिन लाब त कहां स दिअ हम वही बातबा एतना वास सुन लेबा चो बताउ मायनस आरो सब सबच स त तोरो निकल जाऊदाल तनतर बस काम खतम आ आउ बताय तू हमर लाइफ मे ई सब चलते रहल त अभी कैसे प्याज उऊ छो तन लै ओ र प्लस त दोस्त पहिल ओ दू नी प्ले आ का करि हम
ओसभ लिखल बा ओसभ कभियो किछो हो सकै छै
आरे त तो मतलब बतबा समझैके चाही ने
अरे दुनियामें समझदार रहै व्यक्ति तऽ समझ जाइ छै न रही तऽ नहिए समझी
दबो हमरा उधारियो नहि देले ब तबो ओऐसन मार अपन पैसा हमर पटेद ले बा ऐसे त सत सब मान लतन
कोन मङ्गलै छै
हल हए तो हॉस्टल तऽ लै कहल
आँ
होसटले के नहि त नहि तल
त
हॉस्टल तऽ ल चलत हॉस्टल तऽ दिव्यांशु द्विवेदी जो नहि हालत जे पैसावलाेम लै रहै वही मानले हलत कि बाइ लेय लेाबा ई लेबै लेवा ओ लेय लेा दे दह लासटमे हमरो झाड़यवलाासँ तीस हजार रुपैआ लेते थाप पी देलत दू महीना उड़ा देलत आओ लास्टमे बोल जाइ छै पनो त पढ़लहुँ तऽ सेमेस्टर फी बढ़लै हे
अ तऽ तऽ तू जब तू जब मंगला अपनन पैसा दे ले बड़ा आ तऽ माँंगा अपन पैसा चक छै
पैसा ओहि लए नहि ओहि लए नहिरा
तऽ काह हे दे ब तू कर एग्जाम
आरे नहि देब हम पैसा मतलब पहिले पैसा हमरा तै बाद इलजाम लगाै हमरे पे
तू तो हार गलती ब ना देखा दोस्तो पाला तो सोच समझ के पाला हम हमारो पास बा एगो दोस्त बहुत अच्छा बा ह हमरा पे आज तऽ लेकिन तनी मनि बकचूदी कर दै छै ओ ई सब मैटर मे न करे छै लड़की के मैटर मे ओ कचुतियापा करे छै आ किछु और
आरे लड़की के मेटर मे चिटियााप सभ चरै छै हम नहि चढ़ै छिय चाहा तू नहि चढ़ छाह आ ओसभ चलता चलल ह ओसभ
अरे तू सब चलल लेकिन तऽ झूठ बोल झूठ बोलल नहि न चलल
वही त हू बोलिए नहि वह तऽ हू बोली हम जे हम जब जो लड़ती ह प्यार करे उ ब्लेम ल ले त हम ओता छोड़ देलिय रनडी बोलते दरिया उऊरियाते इतना सारा चीज बोलते उधर भी ओ बोल ाम बोललक तबो ओ हमरा बोलत नि मोल ल फिर फिर हम दुबारा तब तू तऽ देखलही ने ई ब्लॉत नहि मे जनवरी फरवरी मे फिर हम फिर हम दुबारा ब्लॉक चल त म आ तर ओ तब ओ हमरा ब्लॉक तललक
ए त तऽ हार गलती छै ने
गलती तऽ छै अच्छा तू बताबह जो लड़की साथ रहत मतलब मतलब इज्जते इ्े त हम रहतत भला ही ब्ल मा
देखा हर टाइम हर सिचुएशन अलग अलग रहै छै ने
आ तऽ ई ओ समय नहि ने समझमे आबै छै किया कि ओहि समय हम ओ जोनमे नहि रहै छियै ने
ओकर सिचुएशन कुछो और होइ छै तऽओर सिचुएशन कछु आओर होइ छैै न बन जा छै एक टाइम पे लेकिन समझ के चल बात फिर बनाय छै दुबारा आइ छै तो लड़की सामने से आइ छै तो फेर द दुबार जाइ सके सै छै ने
नहि नहि तऽ ओ एक बार फोन त क्लियरर स छै ने एक बार फोन त बातो तरल जाै त हम नही
त वो तो करके बात कर सकई छाई
अरे तो ब्लॉक मे तल रह फोन उला आ दोसर ल उठारठेो ब तोरँ तू जा तऽहाँ जा ले तोरा त दोसर प्यार चल ईल तोऽ हमारा कोई मतलब नए तोरा से हम तोरा व्हाटसअप पर ब्लॉकों नय करवा फेर साला पी के गरियायो हमाह मैसेज जबाबो देब इगनोर करब लेकिन जितना समय रहलत बहुत सारा गिफ्ट देलत एहिसँ बात नहि बा बहुत पैसो भेट लेलत
ओकरात तरफ मतलबे नहि होइ छै कुछो मतलबे नहि होइ छै आब फिर बात करेके कोशिश करै छ तू गलत बड़ाना
हम फेर बात नई करय चाहे छ ओकरा से पहली बात न काहे की जो लड़की एक बेर चल गेलय चलिये गेलय दुबारा हम लाइफ़ मे फेर ओतना हमर इज्जत डाउन होला सेल्फरेस्पेक्ट ओकरा बहिनो के सामने गेस्ट के सामने त ओतऽ बहिन त बॉयफ्रैंड के सामने कि तोरा रिस्पेक्ट न है तोरा ओ बर्थडे दिन जहाँ बोलली वहाँ गेली ओरा पुछली अऐबह तू तोली नहि आइ आू सुनली ती एक साथ झूमल बा शायद ह कह बोलिय हो तील चली एते साल मे आठे महीना मे पच्चा म ते दू बार मिलली अभी लड़की त म लेली वे बा बची ओ सब ब
अच्छा अच्छा
ह एलो सा अभी बाल बनबा द भैया आबै वालला हलन तऽ बोल दू महीना बात नहि त म म बात कोन सा हम मर तो बात करई बिना
सुधर जा सुधर जा
फिरल यहाँ हम त धरती बाह ढालते रे ओ जूनियर बा हमर ओ अललेचा हमर आपके चरण त ई सब बोलल बा ईसइमे म त तडा ई तडा उ तरडा बोल
कॉलेज के लड़की बस मदद भर काम देय छै ने तकर
नहि नहि मतलब ओतो मन बार मन ने बा होनाची देचप देब मर खतम न हो
अइसे नहि होइ छै दोस्त
ऐसा ही होऐस फिर प्यारे रहै एकार प्याराम त बात लिन पहिले ही तीन महीना एक साल मे तबूछ प्यार तऽ
की कहै छै
हँ तू रखले तू गर्लफ्रेंड त वाइफ रख अल बार बार चाहे कृष्ण भगवान राधा नें मिलत
तो वही ने बोलै छै जब अपन धर्म भगवान के नहि मिलै छलै तऽ तू तो भगवान नहि नबरा छ
अरे त तबो तबो पूजा होव लै प्रेम मे प्रेम मे स रू म पूजा हो गेलै
तू रामजी के देखला रामजी के इतना अच्छा मिलल मेहरारू लेक ओकर बादो हुनकरा चौदह साल वन में काटे ला पड़े छै ओकर बाद उनकरा फिर अग्नि परीक्षा देव ला पड़े छै तरे दुनिया बड़ी का बोलेम जालिम बाजी
त अग्नि परिषद तऽ परीक्षा तऽ अभी हमूँ देबती अग्नि पर्षा तऽ अभी हम देते न
चलअ बन्हिआ आग्नि परिक्षा द ह ठीक ह वा ठीके बा